अच्छा ओर भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ
खेनाइ पिनाइ त एखन भेलै ह नहि
अच्छा अच्छा
खेनाइ अखन आब हेतै एक बजे करीब मे होई छै दस बजे त जलखैए होइ छै
अच्छा।
पूजा पाठ करबै तखन ने फेर बच्चा सभ छै
अच्छा।
सेएह सभ भेलै ह बहुत दिन से मोन लागल छलय मड़आ रोटी के
अच्छा।
त उएह अइ जलखैमे मड़ुआके रोटी रखने छलखिन हे तऽ एखन समय तऽ नहि छियै
जी
लेकिन ओकरा मड़आके सौसे ओकरा आटा तऽ खराब भऽ जाइत छै तऽ ओकरा सौसे रखने छलखिन आ ओकरे एलहुँ हे तऽ ओकरा पीसके माँ बना देलथि
अच्छा।
ओहि मे सरिसो मसाला नून तेल हरियरका मिरचाइ
ह
अच्छा। स्यज जेलखइ केलहु हँ
अच्छा।
सएह सभ छै आ मड़ुआ मड़ुआ आटा के लिट्टी खेने छी
नहि नहि मड़ुआ के लिट्टी नहि किनै छियै
बड़ सुदर बन छिय
अच्छा।
ओकरो इना कनि गरम पानि मे ओकर। सनि लियअ आर जेनहि सत्तू अहा आटा मे गुथै छियै दै छियै बीच मे तऽ एना मड़ुआ आटा मे दऽ के हल्का छान देबै
जी।
त बड्ड स्वादिष्ट जितिया पाबनि मे से
तएह नियम छै मड़ुए के
मरबे के रहै छै विन्यास
अ पाबनि ने तऽ मरे पड़ै छै माछ पर
ह माछे मरुआ के तऽ ओ छियै
अच्छा
त उह मे बनबै छी
आब तऽ जितिया आबैए वला अछि अपना सभके कनि दिनक के बाद
हँ जीतिया औते तै मड़ुआके याद आयल त कहल कहलनि कि जे आ बाहरमे कतऽ मड़ुआ भेटतै
ई तऽ क सभ ने खा सभ तऽ अपना सभके मिथिले मे बेसी सभ बुझै छै मड़ुआ
सएह छियै तऽ उएह कनिएके लऽ जाइ छियै ओहि। समय मे कोई जेते नहि जेते। ते तऽ अपने कऽ कनि चलि जाउ कमसँ कम विध तऽ भऽ जायत ओना तऽ अपन मिथिला के बड़ लोक छथिन ओतऽ
अच्छा।
त कोइ ने कोइ दऽ दै छथिन लेकिन अपना लग रहनाइ जरूरी रहैत छै
जन घर मे अछिइ छियै तऽ अपन लऽ कऽ चलि जायब
लऽ के चलि जायब ह सएह छै ताहि लऽ तऽ बेसी छलै तऽ कहलियनि बनाइये दियअ एकटा रोटी
आ
तऽ उएह खेने छलहुँ बड़ पसीन अछि आ चाड़ पर घेरा एखन घेरा के लत्ती लगौ ने छलखिन त ओहो ओहो घेरा हमरा सभके जे भेटै छै से खाय जोगरक नहि रहै छिय नहि नीक लागत खाय मे आ एतुका घेरा मे बड स्वाद होइ छै।
तऽ ओ तऽ होइते छै अपन घरक गाव मे आ लगायल वला गाछकमे किछु ज्यादे स्वाद रहै छै आ खरीद कऽ खैयौ त नहि नीक रहत ओते अपना ओत गाव घर मे सेह छै पुराल बला घर दुआरिअय चार पर---अच्छा
तऽ उएह बनल छै आठी के भुजिया छै
अच्छा।
इहा खेनाइ बनल छै। आ खेसारी के साग के चर्चा अथि दालि के केने रहिये नचर्चा ओहिमे कटहर दक आमिल तामिल दऽ कऽ से बनल छै।
ह चलू बढ़िआ अछि तखन तऽ अपना सभके मिथिलामे तऽ बहुते किखेनाइ पिनाइ खान पान तऽ कछु ज्यदे छै।
बद छय तऽ बाद आन चीज रहै या नहि रहै एकटा तरुआ भरुआ तर। कारी सन्ना ई सभ तऽ जरूरिेये रहै छै
के सेहो अपना सभ के बड़ विशेष अछि
बड़ विशेष छै ओ पिठारमे तरि कऽ
कतबो तरुआ तरि लियौ आ तिलकोर के नहि तरू।
तऽ ओ ओ छूछे लगे छै
छुछे लगे छै पाहुने ऐतत त हुनका तिलकोर के नियमे छै कि तिलकोर तरि क दीय जी
घर अंगना रहै छै जे एकटा ने एकटा चार पर एकटा ने एकटा कोन मे अहाँ के तिलकोरक ल ति अहाँकेँ पसरले रहत आ एख एखन जे बरसात के समय छै। हमरा त अखने नजरि पर से एकटा अड़हुल के गाछ छय ओहिपर देख रहल छियै जे एकदम चतरल छियै।
आ बड़का बड़का कते नीक पत्तो लागत देखेमे ने जे बिलस एते हुए लागत ह तखन तोड़िक आ तोर के खायए लियै
ओकर हमरा दुनू दू तरहक हम तरुआ खेने छी एकटा त ओहिना पत्ताके पीठारमे दऽ कऽ
जी।
आ दोसर हमर माँ बनवे छथिन ओ साग जका काटि लय आ ओहिमे हरियरका मिरचाइ नून ईसभ दऽ कऽ आ कनिये। बड़ सुन्दर ओहो हमरा बड नीक लगैया ओ तऽ हमरा तत तते पसीन अय जे कि कहू छुछछे भात आ ओ तरुआ हम खा ले छियै।
जी आ तिलकोर बड़ नीकोर बड़ लागत। जेना तिलकोर भ गेल एगो रानी साग ओहो के बड़ नीक तरुआ होइ छै
बड निक ह से तऽ अरे अपना सभकऽ बहुत खान-पीन एहन छै जे कम खर्च मे अहाँकेँ भऽ जैत
जी मिथिलामे बड खान पान किछु जादे बड्ड ई छै अपना सभके
से से छियै आ कम अथी मे आ एखन मैन लिअ तरकारी नै अइछै तऽ अहा बाड़ी झाड़ी ताकि लिअ तऽ दूटा तरकारी अहाँकेँ घरे मे भेट जायत
घरे मे भेट जायत चारे पर कोनो लऽ देने छियै तऽ चारे पर कुछ ने कुछ सजबेने भए गेल
किछु ने किछु आ एखन के समय मे त। बहुत राशी छै अखन जे हमरा बड़ी मे पपीता छै से नहि पुछू एतेक फायदा मन्द बड़ नीक होइ छै पपीता के आ फायदा जे करे छै छै फायदा बड करै छै बच्चो सभके कहै छै
तऽ बड़ नीक लीवर पे कुछ ज्यादे अथि करे छै खाली पेट खेला से
बड्ड फायदा करैत छै बच्चा सभके कहैत छै जे उसीन उसीन कऽ दियौ तऽ बड्ड फायदा पपीता मे सभटा गुणे छी कचो खाउ। आ पाकल तऽ अहाँकेँ स्वादिष्ट हेव बाजार ओ नहि नीक होय छै पाकल आ गाछ कऽ जे खौ ओ मि चस रहै छै मे हलका नून काला नमक जे होइ छै से द दियौ
जी।
त ओ तऽ बुझियौ जे मरीच हल्का छीट दियौ त हमरा एतय तऽ आब से पपीता कऽ ओहिठाम जलखै मे एकटा साझ वाला जे जलखै होइया
हू
ओहि मे इएह सभ चीज चलै छै
अच्छा।
बड़ छै बहुत रास चीज छै जे खेबो केलहूँ ह बहुत रास चीज छै जे बस ई होइते जे खयइतहुँ तार कोन खेने छलहुँ एहि बेर
जी अच्छा तारखुंड हमहु सभ बड़ खेनाइी
ए बेर खेलौ कऽ साल पर खेने छलहुॅं ए बेर किया तऽ रहबे नहि करै छलहु नहि रहै। हू एहि बेर छलहु एहि बेर तीन महिना से इमहरे छियै
अच्छा तब तऽ बहुत नीचहुँ खा लेलहुँ।
तऽ लगभग सभ चीज तारकुन खेलहुॅँ असलमे तार कोुन बड दिन पर खेलहूँ तऽ बड़ नीक लागल
आ एखन तऽ जामुनो के समय छले अपना सभके गाव मे
जामुन सेहो खेलहुँ। जामुन के तऽ ओकर त डायबिटीज मे फायदो बड करे छै। ओकर आठी जे रहै छै। से माँ के देखे छ अखनो छत पर एकटा कोन म आठी पसरल छै
ओ सु उोखा जेतै ओकरा चूड़ लेथिन आ ओकरा मिक्सी मे पीस लेथिन। ओ त ओते रास ते सिलौट लोढ़ी पर तऽ नहि हेते पीसल ओना चाटनी। सभ जे बनैया से हमरा एतऽ सिलौटे लोरही पर
चटनी सिलौटे लौरी के स्वादिष्टो होइ अछि। बड़ नीक मिक्सी नुका के स्वाद ने होते
नहि अखने आम के चटनी बनैत छलै। स पुदीना पात दऽ कऽ ततेक स्वादिष्ट लगैत छलए
जी
राखने तऽ ओतौ छी लेकिन ओतेक चीज उपलब्ध नहि होइ छै टाइम कम रहै छै।
सहि गप छै
तऽ ओप मिक्सीमे पीस लैत छी ओते कऽ स्वाद नहि लगैया एतऽ सभटा स्लौट लोढ़ी पर होइ छै ई सभ चीज माछ बनैत छै तऽ ओकर मसाला चिलौटे लोढ़ी पर देखैत छियनि किछ बेद।
अच्छा।
ओकर एकटा अलग स्वाद होइत छै जारनि परर बनल चल्हा। पर बनल।
जी एहि सभके किछु जादे अलग स्वाद रहत आ नीको बड़ लागत आ मिक्सी सभमे कु पीसियो ने ने तऽ मतलब बेस्वाद ओते सुवाद नहि लागत
नहि होइ छैय खड़ा नहि रहै छै ने ओ एकदम पिसा जाइ छै ओ ओते कऽ के नहि होइ छै आ सिलौट लोढ़ी अपन हिसाबे ओकरा करियौ।
जी सही बात छै।
सुविधा त छै लेकिन स्वाद हटा देलकै ने
जी, सुविधा भेले स्वाद नहि हो
आ पहिलुकऽ चीज मे सभटा चीज मे स्वाद छै
जी सही बात छै आ जामुन मे इहो फायदा छै न कि पेट मे अगर बााय चानंस केश तश चलि गेल तऽ ओ केश के गला दै छै
अच्छा ई नहि बुझल छल
जी ओहो फायदा छै जामुन खेलास कि नहि धोखा सभमे केश तेश चलि गेल पेट म
कता चीज मे होयइत रहेया कि जे कंठ लग अबरल लेकिन नहि होइया
नहि होइया। गिर जाय छै तऽ ओ जामुन खेला से पेट मे ओकरा केशो गल जाय छै।
वाह ई तऽ बड नीक गप कहलहूँ
जी तऽ इहो फायदा छै जामुन खेला स
बड़ दै छियै अखन तऽ तेहन रौद अछि
हँ रौदाके तऽ बाप रे बा एखन तऽ लोक जे छै
तऽ जेकरा कुम्हर छै से अपन झटपट कुम्हरौरी बना लिया
जी अपना सभके मिथिला मे तऽ सेहो नियम अछि कुम्हरौरी मुरौरी अदौरी लोक बना के बरसात के लेल रखबे पड़ै छै
रखबे करैया
जे बरसात आय तऽ बरसात मे बेसी तऽ लोकऽ बरसाते मे
दू दिन पहिले कुम्हरौरी बनल छलए किया तऽ कखन पानि पड़ि जायत कखन कि हय से ओ तऽ बुझब कठिन छै
जी।
आ दू दिन पहिले कुम्हौरी कुम्हरौरी बनल छै लऽ
अच्छा।
तऽ ओ सुखा गेलै होइ छले जे पता नहि की हेतै सुखेते कि बड्ड खराब भऽ जाइ छै ने ओहिमे तऽ तुरते कारी लागि जाइ छै। खाय मे जे स्वाद नीको रहत तऽ देखै मे नहि नीक लगैत रहैत छियै
देखेके मोन नहि हत खाय के आ स्वाद तऽ स्वादक बात छै
बात छै से नहि बडड सुंन्दर उजरे उजरे कुम्ररी भेल रहे
अच्छा।
अच्छे आलू के चीप। बनौने छलहुँ
अच्छा अच्छा घर मते देह छै
तऽ बड़ सुलभ छै ओ तऽ कोनो महीना मे बना लियअ